ह नमस्कार ।
नमस्कार हँ हम तऽ खा लेल छी अहाँकेँ बताइए ने अहाँ खा लेल छी ।
हँ -हाँ के तऽ खा लेलेे छियै अहाँके बताबै छीिय यहाँ की- की- क ले छियै।
हम तऽ खयलै छी मीट भात सलाद इसभ खयलै छी ।
हँ बड़ न- न किीज कर छीिय अहाँे तऽ ।
हँ अहाँके की खियैए ।
यहं तऽोइ न चौमन खोइ नै मोमोज कोोइिय बिरियानी खो न। अंडा खुन के अंडा भुजिया खुन के आ करैला के सब्जी खुने के आओर कथिी कहै छी ने। करैलाक के सबजी भण्डाे सब्जी लुकाे सब्जी आओर। मछरी मीट -आरो कथी कहै छी ने ह मछरी मीट के बाद अंडा खोले छी इहे सब खोले छी अहाँके बताबै छी ने क क खले छी ।
अहाँके तऽ बतलियै ने । ओ बतै छै ने अहाँके ।
अहाँके सबसँे नीक खानामे कोन लागै छै ई खाय। शाकाहारीमे ।
हमरा तऽ सभसँ नीक लगै छै चावल दालि सबजी अचार । पापड़ तिलौड़ी । माँसाहारीमे लागै छै चिकन मीट मुर्गाके चावल ।
बाह बड़ा नीक लागै छै । यहाँ ल छी । कहारी में लागे छै दाल भात प । कि भुज आब । एगो अचार चटनी मिल जाय छै ने आम के । त बहड़ा नीक। लागै छै जेतना कहै छै ओतना कम । आ ऐसे । मांसाहारी मे तब चिकन मटन ये सब । खाई छी। । चिकन बिरियानी म । चटन बिरयणी । ह जेक छी हँ ।
आ बतेै ने अहाँके मौसम कैसे छैिय अहाँ ।
इ एतऽ मौसम बड़ा नीक छै अहाँ क बता हो छ मौसम पीशन छ।
इधर भी नीके छिये लेकिन दिन में बहुत ही रावदा उगे छैियै बहुत अधिक गर्मी पड़।
हँ । । बड़ा रौदाम करै छै अहाँगे- माता पिता कहै छै रौदमे न नी। लग ।
हँ ।
इतना रौद पड़ै छै ओ जरा कऽ रख दै छी आरो बताबै छी ने खाना उना ख- खानामे खाना बना कऽ अबै छी अहाँके।
हँ हम बना लै छियै अहाँके बना अबै छै ।
ब नहि आबै छियै । चिकन बना लेबै छियै मटन बना लेबै छियै अंडा सब्जी बना लेबै छियै कचरी बना लै छियै भुजिया बना लेबै छियै । आओर बनाबयमे आबै छै कटहरके सबजी बना लै छियै अलोइके सब्जी बना लेै छियै अलोइ पनीर बना लेबै छीियै अल अलोइ मटर बना लेै छी अहाँकेँ बताबै छी ने कोन- कोन खानामे अच्छा अच्छा नीक नीक लागै छै ।
हमहु चावल बलाजी दाल सब्जी मीट मछल । इटली अण्डा सब बना लै छै ।
हँ बाहर निक- निक अहाँके तऽ खाना खाइ छी। नारिय हँ तऽ । पियै छी बड़ी महग देवे छी अस्सी रुपआ के देवै छी । अहाँ के कितना रुपआ देबै ।
इधर भी बहुत माग मिलै छै।
कम से कम ।
सए अशी छओ सए । अस्सीसँ सए रुपैएमे मिलै छै ।
हँ तऽ आब तऽ ठीक छै अस्सी ह सए रुप ‌। प ह अ आे तऽ माता पिता । तऽ नीक छै अहाँके बताबै छी ने अहाँके मतलब तऽ नीक छै ।
हँ सभ नीक छै ।
नीक रहेग । चाही । ।
ह ।
ब तऽ आ सु । के बात करै छी । अहाँके का करै छी ।
ह्म्म हम भी यहाँसँ खाना खा कऽ टहल रहै छियै सोचै छीियै अहाँसँ थोड़ा बात कर ले ।
स् कर । अच्छा ई तऽ पढ़ाइ लिखइ कै छै आग पढ़ाइ लिखाइ । सब नीक चलै छै अहाँके बताबै छी ने पढ़ाई लिखाई नीक चलै छै ।
हँ हमरो बहुत नीक छलै छै । हेलो ।
ठ ।
हमरो पढ़ाइ लिखाइ सभ नीकसँ चलै छी । कहै छी अहाँके की कक्षामे पढ़ै छियै । हेलो ।
सुै छै अहाँके हँ- हँ सुनै छियैै छै । नवी कक्षा हम पढ़े छी अहे के बताबै छी। कोन क्षा पढ़े छियै ।
हम तऽ । ब प छी ।
ओहोसभ सब्जेक्ट अछ लागै छै अहाँके ।
हमरा तऽ सभसँ नीक लागै छै हिंदी हिंदी पढ़ै छियै इतिहास पढ़ै छियै । आओर भूगोल परै छै इहसभ काफी नीक लगै छै ।
ब अहाँके तऽ सब्जी बड़ा अच्छा लेने छी आ नीक लगै छी । वाह कभी आबै छै ने अहाँके हाथ धऽ कऽ पढ़ा देबै छियै । बचल छ सय हो गेल अचछा ई त हम भ गेल छ । अहाँके शादी वदी हो गेल छी ।
हँ हो गेल छै ।
अहाँके्को गो बच्चा छियै ।
दू ब छै । एकगो बेटा छै एक बेटी छै ।
हँ । दुनू बेटा बेटीे । कतना सालके छियऔ अइ । तीन सालढ़ साल । बेटा बेटी तऽ बड़ा भार छियै ।
बेटा तऽ बड़ी बदमााँ छियै हमरा ।
आ बेटी कसन छियइ ।
बेटी समझदार छै ।
ह्म त ठीक छियै आर कहै छैिय ने अहाँके सुनयमे अबै छै आत बगीचा छियै ।
हँ बगीचा तऽ छियै । ।
कथिी कथिके आम रोपै छियै ।
आम तऽ लगलने छी बहुत अनेक अनेक प्रकारके आम रोपै छी ।
कोमन- कोमन ह मने । किष्नभोग रोपे छियै ई मारदव जल मे ।
बम्बई ।
हं । इहाँ के ते रोपे छै माल । त रोपै छियै बीज । रोपै छियै । किशनभोगुआ रोपे छीये माल लांगरा रोपे छीये ऊपर से -लीची के पेड़ रोपे छीे जलेबी के पेड़ रोपे छी केरा के पेड़ रोप । अमरूद के पेड़ रोपे छीियै और अहाँ के बताबे छीियै ने कोन -कोन सा ज्यदा पेड़ छीिय काह आर आरो तऽ होइ छियै अहाँ के ।
ह अहाँके लगरा पेड़ देखले छी ।
देखनेे छै ओकरा के । ई कहाहे लन्दन भेज देइ छै ।
ह दान देखै छी लांगरा पेट ।
अररे हम देख होइ छी अहाँके आबै छी ने हम बता देबै छी खला अगरा पेड़ कहाम छी । बड़ा नीक लागै छै । छीी लङंगड़ा पियअ । ओ फल खबे छियै ने तऽ अहाँके भी ल रह ।
हँ खाइ छी अहाँके खिलाबै छी तऽ हम जरूर खाइ छी ।
कल चियइ ।
हँ लंग रह हम कल होइ छै ।
त ने आ जोन जोन खा छै न उ ल । छै ।
न तब- तब न खाय छी ।
हँ तब -तऽ नहि खै छैिय । त्म । खेक लङहर हो जाइ छियै से खाय लास से । आओर बताबै छियै ने । ए कथी कहै छैियै -ए अहाँके सब्जी रोपनेे छियै । पीचियइ ।
हम तऽ लोक जा छै भिणडी घिरा लौका झिगनी पर । यही सब बैगन ।
भेज दियअ- भेज दियौ तऽ । अच्छा इेसँ रोपले छियै ई बड़ा नीक -नीक लोक रोपले छी अहाँके तऽ ।
अहाँके रोपले छी ।
ह रोपले छियै ने कठहर रोपले छियै सब्जी मे बताबै छै टमाटर रोपले छी बैगन रोपले छी कुड़ रोपले छी आ कथि कहे छियै ने मर्चा रोपले छियै। आ बहुत किस्म किस्म के टमाटर रोपने छियै। डूबि जाइ छी फेर फेरसँ अबै छय । ह अब मारै छी अब -अब । जाइ छी तरा पीछे से मारै छी से वाह -आ सीख गेले छी ।
हँ बताय छी ने ।
। शोहब बना लय।
हू अबै छि।
कोन -कोन खाना मे बनाबै छी । एइ ।
हम तऽ बहुत अनेक प्रकारके खाना बनबै छि चावल दाल सब्जी मीट मछलीसभ बना लेबै छि ।
वाह । अहाँके तऽ हमू इ बना ले छी दाल सब्जी मीट मछरी खस्सी के मीट ई सब। शाकाहारीमे बना लै छी चिकन। शाकाहारी मे बना लै छी सोयबीनक के सब्जी केलाक के सब्जी सभ बना लेै छी। कइ घुम अे ।
ह्मं । चलै छियै ने घूमने कल मोतिहारी ।
अ तऽ चलै छियै न । बार नटा म गी। पाय।
ह्म्म बहुत नीक छियै मोतिहारी बहुत ही मशहूर शहर छियै ई ।
हूं ।
बहुत नीक लगैत छै घुमयमे।
हँ ई तऽ बात छियै। काह वहा वाटर पार्क छियै नरोहुुल्ला पार्क छियै बहुत ऐसन एसन पार्क छै गाँंधी मैदान छियै गाँधी पार्क मने जसे छीयै बड़ी -बड़ी किसिम किसम के। मने ई बड़ी छोट झ । गाँव रहै छी । लेकिन । अ बन गेल छी उ शहर बन गेल छी। ई सही कहै छै क नई। पहिल -पहिल छोटा मोटा होइस । ओहिस रहै छी किुछो ओ पू तोड़ से बुझाइ छी शहर ओहर।
ह चलै छी मोतिहारी घुमा दियै अहाँके ।
त होइ छै ने चल छी । मुियहारे घुमरा बड़ी दिन । मोतिियहारी घुमना बड़ी दीिन हो गेल छीिय।
हं । आओर बतै छै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सभ नीकसँ चलै छै ।
इह तऽ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छी ।
ह किस कक्षा पढ़ै छै अहाँके ।
अहाँ के तऽ नवी क्ष हम पढ़े छी । अहाँके बताै छियै कोन क छै। पढ़े छी।
अहों ते बारवीं पास कहलियै।
आब तऽ सी एम डी एम बने जेबै यहाँ के ने ह गाड़ी नौकरी के तैयी करै छी ।